हँ नमस्कार मित्र
जी नमस्कार
अहाँ कहन छी
हम ठीक छी
ह आइ बहुत दिनक बाद अहाँसँ भेँट भेल अछि ते सोचलू जे चलू गाँव जीवनमे विशेष विषय पर विस्तारितसँ गप करी कारण गामक जीवन सरल शुद्ध आ प्राकृतिक वातावरणसँ भरल होइत अछि
हँ बिल्कुल ठीक कहलू गाँंवके जीवन मे लोक सब एक दोसर श सुख दुःख सहभागी बनैत छथि एकता आ अपनापनक भावना सदखन देखब
देखबाल लेल भेटैत अछि
बिल्कुल मित्र हमरा लगैत अछि जे गांवक हरियर खेत खुल्लस आकाश स्वच्छ हवा आ चिरे इक मधुर आवाज मानने शांति देैत अछि जाहि से जीवन आनन्दमय बनि जाइत अछि
हँ शहड़क भीड़ भाड़ प्रदूषण आ हल्ला गुल्लाक तुलनामे गामक वातावरण बहुत शान्त स्वच्छ आ स्वास्थ लेल लाभदायक मानल जाय करैत अछि
बिल्कुल सही केहलौं गाँव के अधिकांश लोक खेती पशुपालन आ मजदूरी पर निर्भर रहैत छथि आ ओर सब अपन मेहनत से परिवार करक पालन पोषण करैत छथि
खेती केवल रोजगार नहि बल्कि गाँवक अर्थव्यवस्थाक मुख्य आधार अछि कारण किसान अपन मेहनत से पूरा दे देशक लेल उत्पन्न उत्पादन करैत छथि
बिल्कुल मित्र बरसातक समय मे हरियर खेत पोखरी आ नदीक दृश्यसँ एकैत मनमोहक होइत अछि जे ओकर सुन्दरता शब्दे वायान करबक कठिन भऽ जाइत अछि
प्रत्येक पर्व त्यौहार सब मिली जुली बहुत उत्साह से मानाओल जाइत अछि जाहिसँ प्रेम भाईचारा आ सामाजिक एकता पढ़ैत अछि
बिल्कुल सही कहलौ मित्र छठ होली दिवाली दुर्गा पूजा आब विवाह समारोह पूरा गाँवक लोक एक परिवार जकाँ मिली सहभागी गीता करैत छथि
गाँंवक लोक अतिथि सभक स्वागत बहुत सम्मान आ प्रेम से करैत छथि जाहिसँ तिथि सेहो अपनापन अनुभव करैत छथि
बिल्कुल सही कहलौं मित्र गाँवमे बच्चा सब खेलु खेलल मैदानमे खेलत कूदत छथि जाहिसँ हुनकर शारीरिक आ मानसिक विकास नीक प्रकार सँ होइत अछि
शहरक बच्चा मोबाइल आ कम्प्यूटरमे बेसी समय देतैत छथि मुदा गामवके बच्चा प्राकृतिक वातावरण रहि बहुत किछु सिखैत छथि।
ह सहके लोक गाँवमे बिहान जल्दी लोक उठि छथि योग व्यायाम आ अपन दैनिक काज समय पर पूरा करैत छथि जहि से स्वास्थ्य उत्तम रहैत अछि
गांव कऽ भोजन सेहो शुद्ध आ पौष्टिक होइत छथि कारण अधिकांश तरकारी दूध दही आ अन्न स्थानीय स्तर पर उत्पादन होइत अछि
ह सही कहलु यद्यपि गाँवमे शिक्षा स्वास्थ्य आ रोजगार किछु समस्या अछि यद्यपि धीरे धीरे सभमे सुधार भऽ रहल अछि
सरकार द्वारा सड़क बिजली इंटरनेट विद्यालय आ अस्पतालक सुविधा बढ़ाओल जा रहल अछि जाहि से गाँवक विकास तेजीसँ रहल अछि।
सच कहलु। जा आधुनिक तकनीक आ वैज्ञानिक खेती अपनाओल जाय तऽ किसान सब आदमनी आजीवन स्तर दुनो वढ़ि सक अछि।
इवा प्रेश से इ जे गाँवमे रहिके स्वरोजगार आ कृषि आधारित उद्योग शुरू कर त पलायन समस्या सेहो कम होइत सकैत अछि।
सच केहलु। हमरा विश्वास अछि जे स्वच्छता शिक्षा औ मेहनतक माध्यमसँ गाँव भविष्य बहुत उज्ज्वल बनि सकैत अछि।
प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि जे ओ अपन गांवक शोचा हरियर शिक्षित आ विकसित बनायब मे सक्रिय योगदान
हमसभ मिली के वृक्षरोपण जल संग्रह ओ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देब त आयब बड़ा पीढ़ी के बेहतर जीवन ब
गाँवक संस् कृति परम्परा लोकगीत आ लोक नृत्य हमर अमूल्य धरोहर अछी जाहि के साथ देखन सुरत चित खराब आवश्यक अछि।
सही कहलों मित्र हमरा अपन गाँव पर बहुत गर्व अछि, कारण एतय प्रेम प्रेम सम्मान सहयोग आ सादगी जीवनक वास्तविक पहचान अछि।
हम सभके अपन जन्मभूमि सम्मान करैत करते विकासक प्रत्येक कार्यक्रम सहयोग करबाक संकल्प लेबाक चाही ताकि गाँव आदर्श बनि सकय।
बिलकुल मित्र अहाँ के विचार सुन के बहुत परसन्न भेल आ हम आशा करै छी जे हमसभ मिलि कऽ अपन गाँव कऽ विकास स्वच्छता शिक्षा आ समृद्धि लेल निरंन्तर प्रयास करब, चहि से हमर गाँव सम पुनः देशक लेल एक प्रेरणादायक उदाहरण बनि सकय।
गाँव कऽ जीवन में सब सब सँ पैघ विशेषता ई अछि जे एते लोक सभ एक दोसर सहायता बिना कोनो स्वार्थक करैत छथि, जाहि सँ से समाज में प्रेम विश्वास आ भाईचारा सद खन बनल रहैत अछि।
बिलकुल मित्र अहाँ बिल्कुल सही कहलू जखन गाँव में कोनो परिवार पर संकट आब अबैत अछि तखन पूरा गाँव एकजुट भऽ कऽ हुनका सहायता करबाक लेल तैयार भऽ जा जायत अछी।
गाँंव किसान देर रात्रि कड़ी मेहनत करैत छथि। मी बरखा आ जाराक प्रवाह नहि करैत छथि कारण हुनका अपन परिवार आदेश भेट भरबाक चिन्ता रहैत अछि।
सच कहलहु तू किसानकऽ मेहनत कारण में हमरा सभके समय पर अन्न फल तरकारी आओ अन्न खाद्य सामग्री उपलब्ध भ पबैत अछी।
गाँव कऽ लोग अपन गाय भैंस बकरी आ अन्य पशुक बहुत नीक देखभाल करैत छथि कारण पशुपालन सेहो आमदनीक एक महत्वपूर्ण साधन अछि
बिलकुल बिहानक समय मे चिड़िया चहचाहट मन मन्दिर क घंटी आ हरियर खेतक दृश्य मन के एहन शान्ति दैत अछि जे दिनक भरि ताजगी
गामक बच्चा सब अपन बढ़वाक बुजुर्ग सम्मान करैत छथि आ हुनका से संस्कार अनुशासन आ जीवनक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करैत छथि
स केलहुँ एतय विवाह उपायन पूजा आ अय में सामाजिक कार्यक्रम में पूरा गाँव एक परिवार जेकाँ मिली के खुशी मानवैत अछि
गाँव के लोकगीत लोकनृत्य आ पारंपरिक संस्कृति हमार सभ्यता एक अमूल्य धरोहर अछि जाहि के बच्चा रखब हम सभक जिम्मेदारी अछि
ज युवा पीढ़ी अपन संस्कृत आ भाषा सँ जुड़ल रहत तऽ भविष्यमे सेहो हमर पहचान सदिखन सुरक्षित रह हक
गाँंव में शिक्षा दिन प्रतिदिन बेहतर रहल अछि आ आब बहुत विद्या शिक्षा प्राप्त करत देश विदेश मे अपन नाम रोशन रहल अछि
सच कयलहुँ सरकार विभिन्न योजना माध्यम सँ सड़क बिजली इन्टरनेट आ स्वास्थ्य सुविधा निरतर सुधार भऽ रहल अछि
ज प्रत्येक नागरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देत तऽ गाँव रोगमुक्त सुं सुन्दर अ स्वस्थ बनि सकैत अछि
आ पर्यावरण रक्षा करब वातावरण मे समयक सबसे पैघ आवश्यक अछि
हम सबके प्लास्टिक के प्रयोग कम करबाक चाही आ प्राकृतिक स्वच्छ रखबाक लेल आ जागरूक रहबाक क चाहि आवश्यकता अछि
बिलकुल सही गाँवक महिला सब सेहो खेती पशुपालन शिक्षा आ स्वरोजगार मे महत्वपूर्ण योगदान दऽ रहल अछि
आधुनिक तकनीकी उपयोग सँ खेती मे उत्पादन बढ़ाओल जा सकैत अछि आ किसानक आमदनी मे सेहो वृद्धि सकैत अछि
जब गाँवमे लघु उद्योग आ रोजगार अवसर बढ़त त युवा युवा सभमे शहर जयबाक आवश्यक बहुत कम भऽ जायत
हमर कर्तव्य अछि जे हम अपन गाँवक विकास मे सक्रिय भाग लेब आ समाज प्रत्येक व्यक्तिके सहयोग करब
सही केलहु हमरा पूरा विश्वास अछि जे शिक्षा मेहनत ईमानदारी आ एकता बल पर प्रत्येक गाँव आदर्श गाँव बनि सकैत अछि
गाँवक सरलता अपनापन प्रेम आ प्राकृतिक सौन्दर्य एहन अमूल्य सम्पत्ति अछि जाहिके तुलना संस्कारक कोनो वस्तुसँ नहि एकल जा सकैत अछि
जे व्यक्ति अपन जन्मभूमि सम्मान करैत अछि आ ओकर विकास लेल ईमानदारीसँ प्रयास करैत अछि ओहि व्यक्ति जीवन वास्तवमे सफल मानल जाइत अछि ह
हमरा अपन गाँवसँ शहर प्रेम अछि आ हम सँ देखन चाहब जे हमर गाँव शिक्षा स्वास्थ स्वच्छता आ समृद्धिमे देशभरि उदाहरण बनय
सच केहलु हम सभ मिलि कऽ अपन गावँक विकास पर्यावरण संरक्षण सामाजिक एकता आ सक्ष सांस्कृतिक परम्परा रक्षा करबाक संकल्प लियौ
अहाँ संग आजुक ई विस्तृत बातचीत हमरा बहुत खुशी भेल आ हम आशा करैत छी जे हम सभ मिलके अपन गामक स्वच्च शिक्षित समृद्धि आत्मनिर्भर आ आदर्श बना बनायब लेल सदिखन प्रयासत करब
जखन हम अपन गाँव माटी पर पैर रखैत छी तखन मन मे एही एहन खुशी उत्पन्न होयत अछि जे संस सारा कोनो दूसरा स्थान पर हमर कखनो अनुभव नहि होइत अछि
ई बात बिलकुल सत्य अछि कारण जन्मभूमि माटे लोग संस रीति आ वातावरण से जे अपनापन भेटैत अछि से अनेक कोनो स्थानपर सहज रूपसँ पर्याप्त नहि होयत अछि
गाँवक लोक मेहनती ईमानदार आ सरल स्वभावक होयत अछि ओसभ अपन परिसरमे बल पर परिवार आ समाज दुनूके उन्नति लेल निरन्तर प्रयास करैत छथि